हेलो
हेलो
हँ भाइजी
नमस्कार भाइजी
नमस्कार
हमर तऽ हाल एकदम नीक छै अहां के हाल केना छै
हमरो हाल ठीक छै
अहाँके आवाज तऽ बड्ड नीक लगैत छै अहाँ बाजैमे एकदम उस्ताद छियै
हू यहााँ के तऽ बड़ाई जे हम कहे जाय छी ने तऽ की बताय छी
भायजी हम कथी कहैतै रहेनिय अहाँ के की अहाँ के ई गाछी छै
हँ गाछी छै
केना गाछ की चीज के गाछी छै अहाँ के
हमरा तऽ कहल जाइ छै कि गाछी छै आम के छै जामुन के छैय फेर से पपीता के छै इएहे सबके बगीचा छै गाछी छै पेड़ पौधा छै
तऽ अहाँ गाछी में की की करे छियै दिन भर दिन भर गाछी मे रहै छियै कि नहि गर्मी मे तऽ आदमी के गाछी मे रहै कऽ छै
अहाँ के बता देवल जाइ छै कि गर्मी के सीजन चलै छै आइ गर्मीके सीजनमे तऽ अपनेके पते होइ छै कि घरमे रहल नहि जाइ छै
एकदम ठीक कहै छी भायजी अहाँ यहाँ तऽ कनि अब मेघ बरसे छै तऽ अभी हम छतपर आयल छियै काहेकि वर्षा भेल छै तऽ वातावरण एकदम अनुकूल भए गेल छै आ छतबो तनी कनि ठंडा गेल छै लेकिन दिन में जे धूप रहे छै रौदा उ र रोउदा से तऽ छत एकदम आग हो जाइ छै आ रूम मे तऽ लागे छै कि जेना आदमी पसीज जेतै
जी भाइजी केना केनाै य
इन्सान अब हे वातावरण इंसाने ई चीज के जर छै इतना ने की कहियौ अहाँ के पॉल्यूशन आ ओकरा बाद की फैक्ट्री अपना ही पोल्यूशन ह सबस बड़ा है सबसे बड़ा चीज छै कि लालच लाल जे चीज छै ने मनुष्य के विनाश के एकदम पहिला नंबर पर जे कारण छै हँ लालच जे छै इन्सान जितने अमीर भऽ जाइ छै न
जी भाइजी
ततने ओर होइके ललसा रहै छै जेना केन कोनो ई छै अ इंडस्ट्रियलिस्ट छै जेकरा बड़का इंडस्ट्री छै ओकरा एगो इंडस्ट्री से मन नहि भरत ओ एक इंडस्ट्री लगएत ओे से ओकरा मुनाफा भेल ओ मुनाफा से ओ ओर दस गो इंडस्ट्री लगत होइ छै ई कि ओ तऽ अमीर हो जाइ छै अमीर अमीरे हो होइ जाइ छै आ गरीब गरीबे हो जाइ छै आ ओकरा बाद दस गो एगारह गो इंडस्ट्री छै एक आदमी के ओ इतना ने पोल्यूशन फैलाबै छै इतना प्रदूषण फैलाबै छै हु अहाँके जे क दियौ वायुमंडल छै सुनै छियै भाईजी
अहाँ के बात सुनै छी
मे जे वायुमंडल छै ओहिमे एक परत जम गेल है पॉल्यूशन के आ ओहि स आ ओकरा बाद अहाँ के कह दियौ जे ए सी उसी चलै छी अहाँ आ क्याज ओ जे घर मे रहै छै ओकरा लए तऽ ठीक छै लेकिन जे बाहर रहै छै ओकरा लए एकदम विनाशकारी छै
जी भाइजी
ओजोन जे लेयर छै आकाश मे ओमे बड़का गो छेद कई दइ छै ओजोन लेयर के की काम छै कि ओजोन लेयर तऽ एक तरह से हानिकारक होइ छै लेकिन ओजोन लेयर जे छै मनुष्यके लिए बहुत ही एक तरहसँ सुरक्षा क घेरा छै
बुझलियए भाईजी
आ उ जे यूवी रे जे अवे छै अल्ट्रा वायलेट रे ओस बचाबे छै आ के इ सब बात मालूम छै
जी भाइजी पता रहैत छै
हँ तऽ हम भटक गेल रहलियै ह अहाँ बताइयौ आब गाछीके बारेमे
भाय जी कहे छियै कि पहले तऽ फैक्ट्री ई सब
हँ हँ
अब तऽ गाँव के तहस नहस करे के चक्कर में है इ सब
बाप ई तो आब अहाँ एक नम्बर मुद्दा उठल छियै भाय
अहाँके देखे होबे कि गाँव मे भी फैक्ट्री लागैत छै आ धुआँ होइ छै
हँ हँ
तऽ गाँव के बचाबे खातिर हमनी की करय के करतै तब भी हमनी के इहे छै कि पेड़ पौधा लगाबैके होइ छै
आ हम तऽ ई ठान लेले छियै ई प्रतिज्ञा ले छियै कि पेड़ पौधा जितना होतै उतना हम लगेबै
अच्छा हँ
जी भायजी जे से हमर गाँव बचल रहतै आ भविष्यमे कोइ भी साँस लेबयके प्रॉब्लम वातावरण प्रदूषित ईसभ नहि होइत छै
एक ई बात एकदम एकटा सही कहे छी भायजी ह आ अहाँ एगो सरकार द्वारा चलावल गेल एगो अथी के बारे मे पता छै
कोन योजना अच्छा योजनाके बारेमे जी भायजी बता बल जाइ छै
तहत अगर अहाँ सरकारीए फणड से अगर अहाँ पेड़ लगबै छियै मान लु अहाँ आम के पेड़ लगाबे छै बगीचा अपना खेत मे तऽ ओ ओ पेड़ के पैसा तऽ सरकार अहाँके देबे करत ओकरा साथ साथे साथे जे अहाँके अ ओ खेत के घेरा करे ला तार होइ छै जे जे जेकरा कारण कोनो अ जानवर जंगली जानवर जेनाकि हय हिरण और कह दियऔ अहाँके घोड़ परास लिल गाय ई सब अहाँके खेत मे पहुँचके गेल आ पेड़ पौधाके नुकसान नहि पहुँचाबत ओकरा लेल घेरा बनाबैके भी खर्चा अहाँके सरकार देत आ तेहि पर से भी अहाँके देखभाल करे ला पेड़ पौधा के देखे ला कुछ राशि यहा सरकार हर महीने देत ऐे की होइ छै कि वातावरण तऽ एकदम शुद्ध होबे करै छै जे दूषित हो गेल छै ओकरे साथ साथ अहाँके खर्च चलत
जी भायजी
अहाँ जब पेड़ बड़का हो जायत तऽ अहाँ ओहिपे फलो खायम साथे साथे अहाँके पैसो मिलत सब्सिडियो मिलत
जी भाईजी ई तऽ योजन के बारे मे अपने बहुत खूब अच्छासँ समझेली हँ हम योजनाके जरूरब विचार करब एहिपर
एहि लेल अहाँ अपन जे अहाँके निवास छै
जी भाइजी जी भाइजी
ब्लॉग से सम्पर्क करके यहाँ योजना के बारे मे और पता लगा सकैत छी कि अहाँ के निवास स्थान पर
जी भाईजी जी भाईजी तऽ हम एकरा बारे मे विचार कर विचार विमर्श करबै आ आगे पता करै छी कि कैसे का होइ छै एकर प्रक्रिया तऽ भाईजी अहाँ के खाना पीना हो गेल छै
अभी तऽ नहि भेले ये खाना पीना केना कहू भईजी अहाँ के आजकल तऽ बड़ लेट होइ जाइ छै ग गाँव मे खाना बनाबै मे काहेकि धूप इतना लेट डूबै छै आ गर्मी इतना रहै छै कि खाना बनाबे के मोने नहि करै छी तनिक रात हो जाइ छै तऽ ठण्डा हो जाइ छै तब खाना बनाबे चलै छै
जी भाइजी
अहाँके खाना मे की की पसन्द छै
खानामे तऽ हमरा भाइजी अपनेके कह देल जाइत छै कि मट मटर पनीरके सब्जी आ कचौड़ी पोलाव रायता
ऐंह हँ कहू भाइजी
ईसभ एतना छै पसन्द होइ छै से मत पूछल जाइ छै अपने
ई तऽ अहाँ एकदम दिल के गाद गाद करै वाला बात कहि देल छै ओर कहू भाइजी अहाँके आज खाने मे की बनल छै
आब तऽ खाना मे सादे बनैत छै रोटी भुजिया
आओर बस सादो मे सादा भेल छै हमरा यहाँ तऽ एतेक सादा खाना कहियो नहि बने छै हमरा अहाँ आज बनै छै खीर पूरी कचौरी
आहा भाइजी वाह मुँह मे पानि अबै छै भइजी उंम्म
उंम्म हूंम्म ई सब
जी भाइजी
अहाँ हमरा हँसी लगा दै छीयै भायजी अहाँ एकदम हँसमुख विचार के आदमी छियै
ई तऽ बात करे करे जे हँसले न छै तऽ बात सेहतो नानू अच्छा होइ छै
जी जी भाइजी एक बात अहाँके कह दियै कि इ सब जे आज खाना बनल छै हमरा यहाँ ई सब बनलकै ह एगो प्रसनल आ सपना मे ना आहाँ फेर मजाक कर देल छी अब तनीक सीरियस बात कर लय को आज एगो विशेष कारण है ईसभ बने के ई कारण छै कि आद्रा चढ़ल छै आज आदरा तऽ अहाँ के मालूमे होत
इहे जे कहू की अहाँकेँ यहा ई सब की लऽ बने छै
अदरा चढ़ै छै जब मानसून केँ जब आवगमन होखै छै ना तऽ पहिला दूसरा जब बरसात होइ छै तऽ कोनो एक दिन आमे केँ सीजन मे
जी भाइजी
बनै छै आ ओकरा साथे एगो आम केँ भी विध होइ छै जे टेस्ट करे केँ
जी भायजी
अहाँकेँ टेस्ट करयके होइ छै तऽ अहाँकेँ आद्रा मना लेवल गेलै
हँ हमरा यहाँ तऽ अदरा मन गेल छै भाइजी
कहिया भाइजी
हमरा यहाँ तऽ तीन चारि दिन हो गेल छै अद्रामनल
ओ तब तऽ अहाँकेँ बहुत दिन भऽ गेल अहाँकेँ यहाँ लगै छै बहुत दिन सँ बरसात होइ छै
जी भाइजी बरसात
हँ हँ आओर कहू भाायजी अहाँकेँ बगीचा मे रहल जाइ छै दिनमे की ना
हँ दिन मे तऽ हम बगीचे मे रहे छी कियाकि वहाँ तऽ ठंडा मौसम रहे छै घर मे तऽ गर्मी से आदमी केँ हालत खराब होइ जाइ छै
हँ हँ हँ बगीचा मे ई रहे छै नऽ कि अगर हवा नहियो चलै छै तऽ पेड़ पौधा जे छै ऑक्सीजन देबै छै जैसे अहाँकेँ वातावरण मे तनी राहत महसूस
भाइजी तऽ ठीक बा भायजी तऽ हम खाना खाइ जाइ छियै तऽ बादमे
हँ हँ अहाँ खाना खाय लियौ आ हमहूँ खाना खा केँ अबै छियै
ठीक बा भाइजी प्रणाम भाइजी प्रणाम प्रणाम